हेलो जी नमस्कार
सब ठीक छै ने
हँ सभ ठीक छै
आज आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना करय चाहे छी तऽ ओ विषय छै अलग अलग करियर विकल्प पर भविष्यके ठीक छै काल्हि हम सोचे छलहुँ जे आइक समय मे करियर विकल्प एतेक बढ़ि गेल अछि जे बहुत विद्यार्थी एहि बात के लेल रमैत रहैत छथि जे आखिर ओ अपन भविष्य लेल कोन क्षेत्र चुनी चुनथि
सीमित विकल्प छल मुदा आब विज्ञान वाणिज्य कला तकनीकी व्यवसाय खैर मिडिया आ अनेको क्षेत्र खुलि गेल अछि
सच कहू तऽ बहुत विद्यार्थी केवल समाजक दबाव या दोसरक देखाबाजी मे करियर चुनि लैत छथि जे बादमे ओखनी लेल परेशानीक कारण बनि जाइत अछि
हँ जबकि करियर चुनेत समय अपन रुचि क्षमता व्यक्तित्व तय के कारण लक्ष्य पर विशेष ध्यान देबाक चाही
हमरा लगैत अछि जे शिक्षक बननाय एक सम्मानजनक करियर विकल्प अछि कियैकि यहि क्षेत्रमे व्यक्ति लोकक जीवन बचवाए आ समाजक सेवा करबाक अवसर पाबैत अछि
बिलकुल मुदा चिकित्सक बनबाक लेल वर्षो तक कठिन अध्ययन धैर्य आ समर्पक आवश्यक होइत अछि
काल्हि हम एक अभियंता से बैठलूं जे बतबैत छला जे तकनीकी क्षेत्र मे निरंतर नव आविष्कारक आ सिखबाक भेटत अछि
कि अभिन्नतः आधुनिक समाज विकासक निर्माण आ तकनीकी प्रगतिमे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैैत अछि
सच कहू तऽ अध्यापक करियर सेहो बहुत महत्वपूर्ण अछि कियै कि शिक्षक भविष्यक पीढ़ी तैयार करैत छथि
हँ एक अच्छा शिक्षक हजारो विद्यार्थी गेल जीवनक दिशा बदलि सकैत अछि आ समामाजक निर्माणमे योगदान सकैत अछि
हमरा लगैत अछि जे प्रशासनिक सेवा मे जायब सेहो बहुत प्रतिष्ठित विकल्प अछि किया कि एहि माध्यम से व्यक्ति समाज आ राष्ट्रीय विकास मे प्रत्यक्ष योगदान दै सकैत अछि
बिलकुल मुदा एहि लेल गहन अध्ययन व्यापक ज्ञान आ कठिन प्रति प्रतिस्पर्धा से गुजारबाक आवश्यक होइत अछि
काल्हि हम व्यवसाय केर सफलता कथा पढ़लौं तहि से बुझायल जे व्यवसाय छै ओ बहुत पैघ अवसर प्रदान करै छै
हँ सफल व्यवसाय केवल अपन जीवन नहि बदलैत अछि बल्कि अनेक अनेको लोक के रोजगार सेहो प्रदान करैत अछि
सच कहू तऽ खेलक क्षेत्रमे सेहो आइ काल्हि बहुत सम्भावना बढ़ि गेल अछि
सच कहू खेलक क्षेत्र मे सेहो आइ काल्हि बहुत सम्भावना बढ़ि गेल अछि
हँ हमरा लगैत अछि अछि जे लेखन पत्रकारिता आ संचार क्षेत्र सेहो महत्वपूर्ण अछि किाकि एहिह माध्यम से समाजके जानकारी आ जागरूकता प्रदान कल जाय त अछि
हमरा लागैत अछि जे लेखन पत्रकारिता आ संचारक क्षेत्र सेहो महत्वपूर्ण अछि क्यूंकि एहि माध्यम से समाजके जानकारी आ जागरूकता प्रदान कएल जाइत अछि
आओ
हँ बिलकुल बिलकुल अछि आ कलहि हम देखलियौ जे बहुत युवा चलचित्र निर्माण कथा लेखन आ दृश्य सामग्री निर्माण मे सेहो अपन भविष्य बना रहल छथिन
ई क्षेत्र रचनात्मक लोक लेल बहुत अवसर प्रदान करैत अछि मुदा एहि मे धैर्य आ निरन्तर सुधार जरूरी अछि
सच कहू त कृषि सेहो एक महत्वपूर्ण करियर विकल्प जकरा बहुत लोक कम आँके छथिन
बिल्कुल आधुनिक कृषि जैविक खेती आ कृषि व्यवसायको भविष्यमे मेक बहुत पेघ भूमिका निभाबे बला छैय
हमरा विश्वास अछि जे कोनो करियर छोट या पेघ नहि होय बल्कि व्यक्ति ओकरा केना अपन मेहनत अआ समर्पण से सफल बनाबै त अछि ई अधिक महत्वपूर्ण होैत अछि
बिल्कुल क्योंकि सफलता क्षेत्र क पर नहि बल्कि व्यक्तिगत के सोच पर सरम अनुशासन आ निरन्तर सिखबाक इच्छा पर निर्भर करैत अछि
सही कलिऐ करियर चुननाए जीवनक सबसँ महत्वपूर्ण निर्णय सबमे से एक आज व्यक्ति अपन रुचि क्षमता मूल्य आ दीर्घ कालीन लक्ष्य के ध्यान मे रखी कइ सही क्षेत्र चुनैए त छी त केवल आर्थिक सफलता नहि बल्कि संतोष सम्मान आ जीवनक उद्देश्य वास्तविक उद्देश्य सेहो प्राप्त कैऐ सकै अछि
काल्हि हम सोचैत छलौ जे बहुत विद्यार्थी विद्यालय समाप्त करबाक बाद एहि उलझन मे पड़ैत जाइत अछि जे आखिर कोन क्षेत्र चुनल जाय जाहिमे भविष्य सुरक्षित रहल आ त मन सेहो लागत आ
बिल्कुल किय कि गलत करियर चुनला पर व्यक्ति बर्षों तक मेहनत करैत अछि मुदा ओकरा ओ संतोष नहि भेटैत अछि जे सही क्षेत्र चुनल्ला पर भेटै सकैत चल
सच कहू तऽ पुलिस सेवा सेहो एक महत्वपूर्ण करियर विकल्प अछि क्यूंकि एहि क्षेत्रक लोक समाज मे कानून व्यवस्था बनाए रखबाक जिम्मेदारी क बाब छै
हँ एहि काज लेल साहस अनुशासन ईमानदारी आ कठिन परिस्थिति मे निर्णय लेबाक क्षमता आवश्यक होइत अछि
हमरा लग तऽ छैय जे सेना मे सेवा करन सबसे सम्मानजनक करियर सबमे से ए एक मानल जाइत अछि
बिल्कुल कियाकि सैनिक अपन देशक सुरक्षा लेल अपन आराम परिवार आ कई बेर अपन जीवन धरि समर्पित कैय देल छथि
काल्हि हम एक वैज्ञानिक जीवनक बारेमे पढ़ैत छलौ जे वर्षो तक एहन समस्यापर शोध करैत रहला आ अन्त महत्वपूर्ण खोज कलियैन
ई बहुत प्रेरणा दायक बात अछि कियाकि विज्ञान क्षेत्र धैर्य जिज्ञासा निरन्तर अध्ययन मांगैत अछि
सच कहूं तऽ शोधकर्ता बना के सेहो एक रोचक करियर विकल्प अछि जहिमे व्यक्ति नव ज्ञानक खोज करैत अछि
आ समाजक प्रगति मे शोधकर्ता के योगदान अक्सर बहुत गहरा होइत अछि भले लोक ओकरा प्रत्यक्ष रूप से नहि देखैत हो
हमरा लागत अछि जे बैंकिंग क्षेत्र सेहो बहुत लोक पसंदीता करियर बन रहत अछि
बिल्कुल कियै कि एहि क्षेत्रमे वित्तय ज्ञान जिम्मे कार्य या विश्लेषण क्षमता के बहुत महत्व होइत अछि
काल्हि हम एक वकीलक सचा करतक सुनलहु जहिमे ओ न्याय व्यवस्था आ नागरिक अधिकार महत्व पर चर्चा करैत छलाह
वकालत वास्तवमे एक आन क्षेत्र अछि जत तर्कशक्ति अध्ययन अन्यायक प्रति समर्पण बहुत आवश्यक होइत अछि
सच कहू त कला आ संगीतक क्षेत्र के पहिने लोक कम महत्व देत छला मुदा आब स्थिति बदल रहैत अछि
हाँ कियकी प्रतिभाशाली कलाकार अपन कला से पहचान सम्मान आ जीविका तीनू प्राप्त कर सकैत छथिन
‌ हमरा लगैत अछि जे लेखन क्षेत्र सेहो अत्यत प्रभावशाली अछि क्यों एक पुस्तक लाखो लोक सोच बदलि सकैत अछि
बिल्कुल इतिहासमे अनेको लेखक अपन विचार से समाज पर गहरा प्रवाह छोड़ि गेल छथि
काल्हि हम देखलू जे बहुत युवा उद्यमिता दिस बढ़ि रहल अ आ आ अपन व्यवसाय शुरू करबाक प्रयास करैत अछि
ई बहुत सकारात्मक बात अछि कियाकि उद्यमिता केवल स्वयं के नहि बल्कि आने को ल लोकके अवसर प्रदान करैत छथि
सच कहू तऽ प्रत्येक करियर अपन चुनौती आ अपन विशेषता होइ होइत अछि
हाँ यहि कारण करियैर चुने समय केवल आय नहि बल्कि रुचि योग्यता आ दीर्घकाल सन्तोष पर सेहो विचार करबाक चाही
हमरा विश्वास अछि जे जब व्यक्ति अपन क्षेत्रक सही जानकारी प्राप्त निर्णय लेत ओकर सफल होबाक सम्भावना बहुत बढ़ि जायत
बिल्कुल कियाकी जानकारी पूर्ण निर्णय भविष्यक अनेक समस्यासे बचा सकैत अछि
सही कहलिय जे करियर केवल रोजगार प्राप्त करबाक माध्यम नहि बल्कि जीवनक देशक पहचान उदे्दय आ योगदान तय करबाक साधन होइत अछि आ जे व्यक्ति सोचे समझे अपन क्षमता आ रुचि अनुसार क्षेत्र चुनैत अछि ओ आर्थिक सफलता संग संगसाथ आत्मसन्तोष आ सम्मान सेहो प्राप्त हो सकैत अछि
चलू जे करियर चुनबाक समय बहुत लोक केवल एहि बात पर ध्यान दे छथि जे कोन क्षेत्र मे बेसी आय अछि मुदा ओ एहि बात पर ध्यान नहि दे जे ओहि क्षेत्रमे हुनकर रुचि अछि कि नहि
बिल्कुल जी आ कोनो व्यक्ति केवल पैसाके कारण एक क्षेत्र चुनैत अछि मुदा ओकर मन ओहि काज मे नहि लगैत अछि ओ दीर्घ कालमे सब सन्तुष्ट नहि रह पाबैत अछि
सच कहूत आजुक समयमे चलचित्र निर्माण आवृ चित्र निर्माण क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ि रहल अछि आ युवा वर्गके एहि दिशामे विशेष रुचि देखाबे रहल अछि
हाँ क्यूकि एहि क्षेत्र मे व्यक्ति कथा इतिहास समाज आ वास्तव घटना माध्यम से लोक सोच के प्रभावित सकैत अछि
हमरा लगैत अछि जे दृश्य सम्पादनक क्षेत्र सेहो ओ भविष्यमे बहुत महत्वपूर्ण बनत कि आखिर डिजिटल माध्यम विस्तार लगात र भए रहल अछि
बिल्कुल एक कुशल संपादक साधारण दृश्य के आकर्षक आ प्रभावशाली बना सकैत अछि जहि दर्शक अनुभव बदले जा जाइत अछि
कलियम पढ़लु जे बहुत युवा स्वर कला कथा वाचन आ प्रसुति कौशल सिकखी कऽ अपन पहचान बना रहल छथिन
ई सह बात छै क प्रभावशाली बोलबाक क्षमता आ लोको समय मे लगभग हर क्षेत्र मे उपयोगी अछि
सच कहू त पर्यटन क्षेत्र से ओ एक रोचित करियर विकल्प छी जाहिमे व्यक्त अलग अलग स्थान संस्कृति आ इतिहास सब बारे मे सीखैत अछि
हँ एहि क्षेत्रमे काम करनिहारहार लोकसभ दुनिया के नजदीकीकी से देखबाक अवसर पर होबैत अछि
हमरा लगैत छै जे भाषा विशेषज्ञ बननाइ सेहो एक मत पूर्ण विकल्प छी कि आि दुनिया भरी मे अनेक भाषा सिखबाक मांग बढ़ि रहल अछि
बिलकुल बिलकुल विभिन्न भाषा जाननिहार व्यक्ति शिक्षा व्यापार अन्तरराष्ट्रीय मत्वपूर्ण भूमिका निभा सकैत अछि
काल्हि हम एक सफल कृषकक कहानी पढ़लु जे आधुनिक खेतीक के माध्यम से हजारो लोक लेल प्रेरणा बनि गेल हन
ई दर्शबैत अछि जे खेती केवल परम्परागत कार्य नहि बल्कि ज्ञान आ नवचार से जुड़ल एक बड़ा व्यवसाय बनि सकैत अछि
सच कहू त पशुपालन मत्सस्यपालन आ बागवान जेगा क्षेत्र मे सेहो बहुत सम्भावना अछि
हँ य जे वैज्ञानिक तरीका अपना आर जाय एहि क्षेत्रसँ मे अच्छा भविष्य बनाओल जा सकैत अछि
ह हमरा लगत अ ची जे समाज सेवा से जुड़ल क्षेत्र से बहुत सम्मानजननक अछि किआकि यहि माध्यम से लोकक जीवनमे सकारात्मक बदलाव आनल जा सकैत अछि
बिलकुल बिलकुल समाज सेवामे कार्य करनिहार लोको आर्थिक लाभ से बेसी मानव कल्याण